बचल छी
ठीक छी तोहर की हाल-चाल छी
हमर तऽ सब हाल- चाल ठीक छी आरो बताई छी की करै छी
पूजा करै छी अभी तऽ टहलै छी तनी बाहर खाय लियै छी न शाम ने थोड़ा नमकीन उमकी नाश्ता वास्ता हँ तऽ ओहिसँ टाल लागै छी हूँ
आरो बताइ छी की चलै छी
हँ कुछ कुछ खास ना चलै छी अभी इहे रोजके रूटीन चलै छी, खाइ छी, उठी छी, नहाय छी
रूटीन
हम तऽ आज सवेरे आठ बजे उठै छी फेर उठके जै छी नहाय फिर तनि घरके काम करैत छी छी भुजिया -ऊजिया बनाय छी, चावल बनाइ छी। खाना उना सब बनाके फिर ऑफिस के काम करै चलि जाय छी
अच्छा ऑफिस मऽ की काम करै छी
ऑफिस मऽ कम्प्यूटर वाले काम करै छी
अच्छा सब े इंजिनीयर होइ छै कि अच्छा-अच्छा ऐसा बात होइ छी आरो बताइ छी पढ़ाइ उढ़ै छी कि नऽ
छी आ फेर पढ़ाइ-वढ़ाइ हम तऽ जॉब करै छी पढ़ाइ नऽ करै छी
जॉब करै छी पढ़ाइ म कम हो गेले छी यही ने छै
हँ पढ़ाइ हमर कम्प्लीट हो गेल छी
अच्छा हम तऽ एलेवेन्थके पढ़ाई करैत छी
अच्छा अच्छा
ओहिमे आ बताै छी खाना की बनै छी खास की बनै छी खाना
खाना हमरा सादा खाना बनै छै कियाकि शामके सब आदमी खाइ छी बाहरके चटर- पटल ओहिसँ खाना रात के सादे बनै छी तनि पेट- उटके भी तऽ आराम दै छी नऽ तबियत खराब हो जाइ छै
ठीक बोलै छी हम बोलै छी कि हँ तऽ की की बनाबा जाइ छी तोरा
हमर घरके सभ खाना बनाबै आ जाइ छी पूरा सेफ छी सेफ बहुत बड़ा सेफ छी मोबाइलसँ यूट्यूब यूट्यूबसँ सीखै छी सभ हँ सब खाना बनाबै आ जाइ छी पनीर पनीर मखनी फिर दाल मखनी फिर हरा मटन पुलाव बिरयानी फेर
ठीक छी तऽ सभ चीज बनाबे आ अबै छी
सभ चीज बस घरमे ओतना समामान नहि रहै छी कि सभ चीज बनबै छी
हू हु तऽ बढ़िआं छी
हँ बहुत बढ़िआँ छी तू की खा छी
हम खाय छी अपन उहे पनीर भर खाय छी आ चावल आ सलाद उलाद खाइ छी
अच्छा
हू अभी तऽ हम छत पे अबै छी तीे तीे टहलाई छी
हँ हँ
हु आ आओर बताै छी गा सभ घरमे सभ ठीक छी नु
हँ सबलोग ठीक छै ओर ओर कही जाइके प्लान बनै छै कि नय गर्मी मे
हँ सोचैय छी की अ बनारस जहे छी सब दोस्त से हमिका
अच्छा
जैसे कि बनारस में तऽ जदा पोसन लगे छै दू हजार तऽ बहुत ज्यदा हो गई छी पूरा घूम उम लेबेगी दू हजार रुपैया अब देख देखै छी मान लैइ छी कि तहा से ट्रेन के टिकट होइ छै तीन सए रुपैया होवइ छै जाय के आ जाय के आबे के मिलाक छ सौ सहो जाइ छै आ ओत रूम मिलैय छी बारहसौ मे मिलै छै तऽ सुते के थोड़े छी खाली सामान रखे ल रूम मे चाहै छी तऽ हमनी के पाँच छओ गोे जाइ छी तऽ दू दू दू सए रुपैया स गोे मे हो जाइ छै बारह सए
हँ हँ
छओ तीन तीन छओ सए आबै जाबै के हो गेल आ दू सए रुपैआ एकर आठ सए रुपआ हो गेल आ ज्यादा से ज्यादा कते ने आदमी घुमिय खाइ छी मान ल सात सए के घूमिय खाइ छी सात सए के मान ली सात सए के सात सए मिलायो देहम आठ सए मे त कितना होवइ छी पन्द्रह सए होवइ छी बस
तबो पाँच सए बचइ छी पाच सौ मे कही कहीं टिकट आ गाड़ी के भाड़ा लग जाय छै आब जाय के
गाड़ी भाड़ा ना एके जगह सब घाट होइ छै बनारस मे खूब बड़का न क कितना कितना अस्सी घाट कि कितना सए घाट नहोैय छीय एके जगह
अच्छा
हं त पंद्रह सौ मे तऽ सभ होइ जाइ छै आ घर से तऽ घर से त कम से कम किसनो तऽ पान सौ हजार रुपिया मिलही जाइ छी अपन रूपिया आरो फेंट लेबय छी ओ मे नाहियो त कम से कम ट्रेन वेन भाड़ा घरवला दे देबे छी आ पान सौ अलग देबय छी खाइ पीबय ले त बचल कथी रुमके रूम के दु सौ रुपिआ आरो घरे स मिल जाइ छी खाली खाइए पिअइ के ना अपन अपन लागइ छी
हँ हँ
आ पाँच गो दू सए हँं पाँच गो दोस्त साथ मे चोल जाइ छी तऽ बढ़िया सें घूम लेबै छी दू दिनके मात्रा प्लान बनाबै छीय ओतऽ आके
अच्छा
आ सोचै छी कि अ देखै छीय अगर शाम मे निकलैइ छी नू तब जादा ठीक होइ छै सुबहे के बाद जैसे मानलब सुबहमे निकलै छै तऽ कमसँ कम आठ नौ दस घ़ंटा लागय छी जाइमे आ आ आ फेनू से ट्रेन सं उतरै छी त शाममे पूरा आदमी मरुआइल लुलुआइल सुत छी ट्रेन सं उतरै छी त टिकट रहय छै रातके टिकट त राते भरमे पहुंचा देबय छै सुबेरे नौ बजे पहुंचा देबय छै फेरो सं दै छै आदमी
रात मे रात मे सुते सुते चल जाइ छै सब लोग
सीधा सुतके चल जाइ छी स्लीपर के अ अ टिकट मिलय छै तऽ तब पूरा प्लान सेट होबइ छी अब देखहे छी कोन ओकरा बाप मतारी मानय छी घरमे कह हमर त पूरा प्लान बनाबे के बाद बुलाइ छी
अच्छा
एगो थोरी बोलाइ छी मम्मी के त बोलियो देबे लागि जाइ छी आब सब दोस सब मान जाइ छै तऽ हम पापा के बोलै छी जे ऐसे ऐसे बात होबे छी
हं हं हं त चलू हमहूँ चलैत छी साथमे हमहूँ दू दिनले घूम के आ जाइ छी हमरो छुट्टी छी
हॉं अच्छा फेना त तू क्यों जाइ छी दोस संगे रहय छी
हं त हमहुं चल जाइ छी कहां हो जाइ छी
ना दोस सके बे तू ना जा पाबै छी ना ना जाइ छी हमरा दोस सबके बीच मे हा एंगा त हो जाइ छी तब कम्पनी मिल जाइ छी ई हम करय छी त
हं
अपन दोस के ल जाइ छी त तों दोस मानय छी तब न दोसके घरवला मानै छी तब नू
सब लोग मानय छी सभ ओपन माइंडेड छी कोनो दिक्कत ना होइ छी
अच्छा त बहुत उतना हम स के बोलै छि त घुम जाइ के छी त करय छी अब देखय छी इहे उमर मे घूमै छी इहे उमर मे बस मानय छी इलेवेंथ में होवै छी इलेंथ मे ना घूम छी त ट्वेल्व मे थोड़े घूमै छी मानल ट्वेल्व मे घुमयो छी आ ट्वेल्भ के बाद कुछो तैयारी करै छै त ओइमे थोड़े टाइम मिल जाइ छै बीचमे घूम के त बस त गेलय ई एलेवन बचले छी
हाँ आँ
तुएल के बीज पता लागै छी हं ट्वेल्थ के बादमे पता लागै छै कि एलेवेन्थ केतना जरूरी छै
ओ हम समझै छी एलेवेंथ जरुरी छी इलेवेथ मे बीच बीच मे एक दिन दू दिन के ना आदमी छुट्टी ले जाइ छी कौन लागत हय छै हम दस दिन के थोड़े बनाबै छी दस दिन के थोड़े घूमै छी दू दिन बीच बीच मे दू महिना मे दू दिना टाइम मिल जाइ छै घूमे के केतना पढ़ै छी एक साल ओला पढ़ाइयो करते रहे छी घूमेय ले निकल जाइ छी हम वहिस थोड़े पहुच जाइ छी तऽ एक महीना पूरा घूमै छी
हां कहां पढ़ाई छि तु कहां पढ़य छि
हम त चनमारी मे पढ़ै छी चनमारी मे पढ़ै छी
निमन टीचर छी।
सुबेरे उठय छी उठय के बाद आ ज खै ओइ छी कोचिंग जाय ल तैयार होइ छी इहे सब तऽ करै छी ह तू बताय छी सुभेरे श की बोलै छी
निमन मासटर छी ओटा
ह निमन मास्टर छी हँ निमन
अच्छा
मास्टर थोड़े खराब होेय छै बच्चा न खराब होे छै
मास्टरो खराब होइ छी
हँ तऽ उ लड़का केँ केस मे तऽ मास्टर नऽ नू खराब होबैय छै ज्यादा खराब होइ छै तऽ तेकरा सिखा देबै छी ओहि ओरीमे आ सब जाने पहचान केँ मास्टर होवे छै कोनो दिक्कतो नय होबै छै ओमे अभी एक जगह हम जहै छी ओहिमे हम ओ एक जगह जै छै जाहिमे हम अइटो पढ़ाई छी नाइनो पढ़ाई छी टेन्थो पढ़ाई छी तऽ ओहिमे तोरा कोनो दिक्कत होइ छै एके - एके लगे पढ़ै छै सब ओहिमे इलेवेन्थो पढ़ैइ छी तऽ ओमे एतेना दिक्कत होइ छै आइ एगो हमर भैया केँ कोचिंग मे जैहे छी ओमे थोड़े कोनो दिक्कत होय छै अबै तु बताय की की करइ छै तू हुँ हेलो अच्छा ओन्ने से फेर हम बनारस जाइ छी तऽ बनारस से आय छी घूमे हुँ बनारस नऽ रहै छी